हेलो की हाल चाल?
बढ़िया बढ़िआ अपन कहू।
हमरो ठीक छै।
की सब किछो नहि अखन आइ मौसम ठीक छै। तऽ बाहर में बैसल छलौ। हवा खााय छलौं हे।
अच्छा हँ आइ तऽ मौसम एकदम अच्छा आइ मौसम बड ठंडा ह हम अखने गेल रहौ दोकान। घर में झाड़ू ओ टूटि गेल रहे। तऽ वएह दूटा
सब बड छूटै तुटै छै।
हँ तऽ एकटा फुलझाड़ू लेलहुँ आ एकटा झाड़ू लेलहुँ।
हँ नीक केलहुँ आ ओ एखन की करै छी?
नहि किछो हैया ई नबका घर बनल हयके अथी पर। घुमै छी अहाँ सब
तऽ एखन आब तऽ पानि दै के जरूरत नहि पड़ैत हेतै ओपर।
नहि आब नहि पड़ै छै। कियकि एहि बेर बड्ड पानि भेलै ने। तऽ आब भीज गेलै नीकसँ तैं, आब नहि दैत छियै।
कनि मनी झीसी पढ़ले छलैया।
हँ आब बालू, गिट्टी सब गिरले य आब एकर आगाँ, अथी जोड़े तऽ ईटा एकार ढलाई हेतै,
ओ आयल छलखिन हेँ, एकआ काकी हुनकर बेटियो आयल छलनि हेँ। ओ कहलखिन क हमरा निकले नहि छियै, निकले नहि छियै, हम कहलियै, अहीं सब कोन निकले छियै।
हँ।
ताहिमे ओ जे एकटा छलै हुनकर बेटी केिया निकलै छै, जे हम निकलते रहू घरमे। के कहैया अहाँ सँ निकलै ऐला,
हँ आ ओ चोरनियो छथिन, ओ जे काकी जे छे, अहाँके हुनकर बेटी, ओ चोरनियो छथिन हँ। एक दिन दू दिन घरमे यदि अहाँके परक जेती तऽ किछु चीज, पार कऽ देथिन एकटा काकी छथिन,
हू,
ओ स्कूल जाइ छलखिन तऽ,
हँ।
तऽ ओ स्कुल जाइत छलखिन तऽ, हुनकर छोट छोट बेटीसभ रहैत छलन।
हँ ई कहानी बुझल ह हमरा,
ओ की केलक जे अपन हुनकर पूरा गोदरेज खोलि देलक, आ सोना लऽ कऽ भागय लागल हुनकर तऽ हुनकर बर देखल, हँ हुनकर बर देखलखिन ओ काकी के तऽ ओ कहलखिन तोरा बुआ दू सो रूप, रुपैआ देबौ ओहिसटा दऽ दही तऽ तऽ फेर दऽ देलकै।
आ से दऽ देलकै आ से कथी सब लऽ जाइ छलैयब।
ओस ओकरा नहि कहलखिन ओकर गार्जियनक के कहलखिन, आ गार्जियन एहन जे, कहलखिन हमर बेटी कऽये नहि सकैएा।
ह केकरो ककरो पर विश्वास नहि करबाक चाही।
है न। गार्जियने बढ़ावा दै छै ने,
हू तहिना की सब आ त सुनलियै जे भोज छै खूब बहुत नीक भोज हेतै,
हू अ सुगौना मे एकादशा के भोज अछि, तऽ भोजमे हत भात दालि ओलके सन्ना,
आ तहु मे तेहन आदमी छलखिन ह? खूब धनिक छथिन तऽ हुनका तऽ भोज नामी गामी छे न,
कदीमा भुजिया सजमनि अदौड़ी सजमनि भुजिया ओलक चटनी, बड़ बड़ी दही चीनी सकौरी, ए हँ य बड़ बड़ी भाते दिन होइ छै।
अच्छा हँ,
हँ आ दही चिन्नी सकरौरी आ पाँच रंग के मिठाई
अहूँ सब जायब भोज खाय लए?
हमसभ तऽ नहि जाइत छी आ पैघ भेलहुँ ने,
हमरा सबके जे नानी गाम रहितैय तऽ हमसभ पैघ छोट नहि देखतियै जतियै खाय ले भोज।
पहिले हमसब जाइ छलयै त हमर सबके एकटा भैयारी छलखिन ओ जाए नहि दै छलथि ओ कहै छलथि तू सब जेबही तऽ हमही नहि जाएब तऽ आब की करू ओतऽ। ब्राह्मण भेलखिन तऽ ओ जेथिन आ हमर सब कैटगरीमे कोनो बच्चो नहि छैय।
हमरा सबके तऽ बुझियौ जे सासुर के लोक सब आयल हथिन ओतऽ तैं हम नहि जेबैय। नहि तऽ हम चलि जेैतियै भोज खए लए।
हमर नानी गाँंव अछि ओतऽ बुझलियै आ ओतऽ बिआह हालो लड़की सब जाइ छै खााय ला एहि टोलसँ ओहि टोल तक तऽ बिआ तऽ ओतऽ किया जाइ छै आब एक सौ लड़की सब गेलै तऽ आब ओहिमे थोड़ी ओकरा लाज लगतेय सब गेलै आ इमहर हमही टा जिय एकटा सगरे हमर एकटा बहिन जायत भऽ गेले दूए आदमी जउ तऽ दू आदमी मे तऽ नहि ने नीक लगे छै
हम सब रहेतीेय हमरा तऽ सासुर के लोक न नहि आयल रते तऽ हमहुँ जैते तौ हमरा बड नीक लगेये या भोज में मिठाई तिठाई खायइत दोसर बात छै जे भोज दस गोटे के संगे अहाँ कनि बेसियो खा लेबे खेनाइ किछो खैयौ दस आदमी सगे जे बेसियो आवाज नहि आबि रहल अइ हँ आवाजे नहि अबै छलै?
अच्छा हँ इ भऽ जाइ छै नेटवर्क के कख
इछा हमर नहि करु नहि त खैस पड़ब।
हँ हम बैसल छीयै।
एकठाम बैसु हिलियौ नहि तब नेटवर्क कखनो भागि जाइ छैय।
एकटा हमर दी छथिन ओ कहल ओ कहैय छथिन तू तऽ एबो नहि करैय छे?
हँ
आ कहू हुनका लग हम दिने में गेल रहियै।
के?
एकटा दीदी छथिन हमर मास्टर के कनियाँ।
औ
तऽ उ कहलखिन तू तऽ एबो ने हँ तू तऽ एबो ने करै छे आब कहू तऽ आब हुनका लग हम की जे गप करबै?
हँ सही बात छै।
कनी हुनकर बच्चा साथे खैला लेबैय।
ह आओर की सब करबै सही बात छै कोनो आब लोक घू मय वाला समय नहि छै आब समय खराब भ गेल छै लोग की घूम तै फिरतै अपना घर मे ठीक छैय
अहाँ दू आदमी लग बैसबै ओ खाली नजैरे लगाएत करेड़ि कऽ खा जाएत।
कहले दोसर बात ई छै ने अहाँके आइ अहाँ घुमेय फिरेय के आदत लगेने रहबै अहाँ के घूमे फिरे वाला सासूर नय भेटत तऽ बड् अखरत। हमरा नय अखरैएा किया तऽ हम कहियो घुमलहुँ फिरलहुँ नय।
देखियौ घुमयतो फिरै कखैन नीक लगै छै जखन खाली टाइम रहे छै तहन अखन पढ़ै लिखै वाला टाइम छै हमर सबके एखन घुमबै फिरबै तऽ हमरे जिन्दगी खराब हैत न। लोक तऽ चाहबे करतै जे हमरा हमरा लग नहय आबैएया।
हमरा सबके तऽ अहाँके जखन छोट रहियै तऽ खूब खेलइ लए जइये लेकिन आब तकर बाद जे घरमे रहऽ लगलियै तऽ आब सासुर मे रहे छियै तऽ अखरैया नहि जे एना घूमै छलहुँ ओना घूमै छलहुँ जेकि एखनोहु हमरा सासुरमे सभ कहि दै छइथ जे ओतय अहाँ घुमैत हैब। नय अहाँके एतऽ, नइ नीक लगैया लेकिन हम तऽ, कतहु घुमै छलहुँं से सब देखै छले, अपन घर मे पड़ल रहै छलहुँ हेँ
हँ आ पहिले एतौ छलै न, एतौ छलै न तऽ, रस्त रस्ता ता जे नइ बन्द छलै, तऽ हमहूँसभ जाइत छलियै ओम्हर आब रस्ता जे बन्द भऽ गेलै तऽ, आब चाइर पाँच साल सँ आब उम्हर जायके अथिये नै मोने ने हैत कखनो काल ओते घुम क के आब कखनो काज उदर रहलै भोज भात रहल तऽ गेलहुं खाय ले आ नइ तऽ, काजो उदा रहल तहन गेलों नइ ते नइ गेलों
भोजो भात मे तऽ, हमरा मोन नहिये होइया तेहन रास्ता छै। लेट भऽ जाइ छै, तऽ ओहो होइया जे अपने घरमे खा लिअ
खराब छै, बाड़ी बाटे जाउ पोखइर कीचड़ छै, बाध छै, रास्ता खराब छै, ओइ बाटे जाउ मंदिर पर बाटे घुमि कऽ उम्हुरका बच्चा से हँ उम्हुरका बच्च बच्चासभ हमसभ तऽ, चइलो जायब ओमहरका बच्चासभ नय ऐत राइत भऽ जाय तऽ भोज खेला इमहर हँ पारस दियो आइमुरका बच्चा सब कतौका जा नय जाउ त एतुका माय बाप अथी करऽ लगैत छै। चलना गय चलना तोरा सब क तऽ कतहु जाइयएके मने ने होइ छौ।
तइह दुआरे लोक की करत तऽ, अपन चइल जाइए। ओना पारस दय ल आबैत छै, ओई मे घाटे रहे छै, पारस में अहाँके किछो चीज देबो करत किछ नहियौ
ओना इहो कहियो लेकिन ओतौ जाक ह लेकिन ई जे कहबै भोज में बड खाय छै छी अपना सब से नइ छय नय ओ तऽ ओइ सँ पारसे मे खा लेब। ओइ सँ नीक पारसे मे लोग खा लेया जल्दी -जल्दी आ भोज में जाउ तऽ एक घं्टा बैसल रहू
आ बैसल जाय रहू आ दोसर बात ई छै, इंतजार मे रहु आब ई औते आब ओ औते तहन खैब।
हँ आ पारस मे तऽ, सब चीज भेट गेल अइछ लऽ कऽ एके बेर खा लिअ आब दू मिनट मे भऽ जायत खायल जल्द - जल्दी खाय वालला रहत तऽ पाँचे मिनट मे भऽ जायत खायल
हमरा सभके सासुरमे एकटा चीजके नियम ठीक छै, जे पहिले पारस दऽ गेल तहन अपन खाइत रहल लोक सब
इम्हर तऽ, कखनो पहिले देत हँ ई ई नीक बात छै, देखियौ पुरुख सब गेलै खाय लए मौगी सब के तऽ, फेर राइत हेते सबके तऽ आ देखियौ कियो केहनो छै, दस बजे तक सब खा ले दै छियै
हमरा सभके तऽ अहाँके बढ़िआ ताइह मे भोज सभ पवित्र रहै छै, जेना एतय गीज मथिक क दऽ दै छै न एके मे सभटा चीज दऽ, देलक ई दऽ देलक ओ द देलक जे खाइयो के श्रद्धा ने होइ छै, बाद मे आ उम्हर से नै रहे छै, सबटा पवित्र रहे छै।
आहाँ बासन लिया लोलियो सोब थारी मे अलग -अलग सँ दऽ दियौ अहाँ नइ ज्यादा नइ देबै कनिकबै कनिकबै कऽ। सब थारी मे दऽ- दऽ दियौ जे अपन खेनहारो। कर कनि अथी रहै, आ ओना हेत जे एके में जे सब चीज दऽ देत नऽ मोन घीन-घीन।
ओज-गोज भऽ जाइ छै मोन फेर हम तऽ बड़ी कहियो नहि। खाय छियै बड़- बड़ी साग इऽ सभ हमरा नही नीक लगैया।
अच्छा।
हँ ओकर एकटा कारणो छै भोज महक बड़ी साग ई, जे भेले छै तऽ पचास आदमी हाथ सँ मथ। रहै छैय आऽ तखैन ओ, हाथो नहि हाथ धो कऽ थोड़ी अहाँ ओतऽ बड़ी खोटे लए आयत।
नहि अहाँ घरमें जते नियम निष्ठा सँ खेबै जे हम हाथ धो, केऽ खायब ओतऽ थोड़ी अहाँके हाथ धो कऽ अथी धोक कऽ दे,
तै दुआरे हम साग भेलै बड़ी भेलै ईसभ चीज भोज हम नहि खाई छी, किया तऽ ओ गीजल मथल रहै छै तऽ हमरा केहने दन घिरना जका मोन भए जाइया।
हँ।
दोसर बात ई रहै छै जे, आ भोज मे जाउ तऽ मिठाई कऽ खाय मऽ अहाँके नीक लागत लास्ट मे जब, फेर भोजक दही नीक लागत जे दही खाउ, भोज मे गेलहुँ आ दही नहि खेलहुँ तहन की खेलौं वहां,
हँ ओना ओ दही मीठ लागत लेकिन ओ दही सभसँ जहर अछि,
हँ तऽ जहर होइ छै लेकिन अहाँके भोजक नामे किया छै जेबे तक भोज खेलहुँ आ कंठ नहि बाझल, सर्दी नहि भेल तऽ अहाँके भोजके की अहाँ जस देलियै।
जे मरल रहथिन तऽ बड्ड नीक भोजसभ भेल रहै तीन दिन चारि दिन, तऽ फेर होइ छै अपना सभमें,
भेल रहेँ जे दिनका जे भेल रहे ओ जे? ओ सब बने, ने रहे खेनाइ हलुआई सब,
हँ ओ जे दाय के बरखी में एक बेेर जे बाबा मैर गेलखिन। तऽ दिनमें भेल रहै तऽ तीन बजे तक सब, खाओ लेने रहूँ आ ओहिमे देखियौ दिनके भोज हैत खैलो हैत, आ राति के जे हैत तऽ बारह बाजि जायत। तऽ ओ लोकके भूखे मिट जाइ छै।
सबस नीक हमरा सबके नानी गाम वला सिस्टम लगैया, जेहो आइ बियाह कऽ-कऽ एयतै कनिआँ सेहो जेतै खाय लए, सब खाय ले जाइ छियै अहाँ घोघ तैनने रहु लेकिन ओहि मे अहाँके बैस के खायए परत भरफोरी जे दिन, कनियाँ के रहे छै जतेक मोगी सब रहे, जे सब अबै छै अंगना में खाय लए तहन नाऊ कनिया चीन्नी परैस कऽ बैसते ओकरा संगे खाय लऽ, आ दुए दिन किया नै। आयल हँ ओकरा आयल रहतै लेकिन ई सिस्टम बड नीक रहे छै,
देखियौ नीक लगै छै सभ आदमी एक साथ खैब ने एतय की छै, आब अहाँ ककरो ओतय जेबै खाय लए ठीक। आ अहाँके ओतय नहि आयत अहाँके नहि मोन होयत जायके जे हमरा ओतय तऽ अबिते नहि छथि तऽ हम किया जाउ हुनका ओत। तऽ से भऽ जाइ छै ने तऽ,
भावना तऽ आबे जाइ छै लोक। से सही बात छै जेकि सबके होइत रहे छै जे हमरा,
वएह दुआरे ने पप्पा से बिगड़ऽ लगै छथिन जे ओसभ एबे नहि करत अहाँ सब किया जाउ, एतय आ रूल बनै छै जे, उम्हुरका आदमी सब एते खाय लए एम्हर आ एम्हुरका आदमी सब नहि जेते। तऽ आब उम्हुरका आदमी सब एतय तऽ एम्हुरको आदमी जेे ते एमहर्का आदमी नहि जेतै तऽ उमहुरको आदमी नहि एतै से भऽ जाइ छैय।
एमें ततेक तिलकोला लत्ती सब आबि गेल छैय जे किछु कहे के नहि लगे छैय खिड़की बाटे लगे छैय जे घर में धुकि जेतै आब।
घर के आगा मे जंगल अछि की।
हँ तऽ ऊपर देनेे एलबेस्टर के ऊपर देने लत्ती सब सोहरल छैय। तन सहि अय बाटे तिल कोरा सब हमरा सासू मे तिलकोरा भेटैत ने रहै छैय एतऽ कतेक तिलकोरा सब छैय। जे किछु कहयके नहि हम तऽ पहिले पहिले ते हम रेलवे स्टड पर जे चढ़ि जाय छलिये ते एते जंगल झाड़ नहि रहे छले लत्ती फत्ती नहि रह दे छैय।
हँ। होइ छैय ने देखियौ अहाँके बहिन जे घर मे रहै छथि तऽ ओ घर के तऽ ओ अथी बना दैत रहै छथिन। साफ ताफ नहि
हँ ओहिमे तते झोल तोल लागल छलैए जे किछु कहे के नहि।
देखियौ घरमे रहबै तऽ कनि घरके साफ कऽ कऽ रखियौ।